हा हेलो
हा
ह कि ठीक ठाक और अहाँ सँ अहाँ सभके ठीक ठाक
हा हमरो सभके ठीक ठाक और कि सभ भऽ रहल छए
एखन तऽ कि सभ हेते पूरा मेघ लागल आई छै
हा अखयन तऽ खुब पयन होय छय खाली मतलब रुकि रुकि कऽ होई छै रौदो बहुत दिनसँ नहि भेलै हैय
हा सैह छय ईमहरो
लेकिन एहन पइन नहि निक लागय छए।
ह ई पानिमे तऽ उएह छै जे लोक खाली गदकच अथी कऽ दै छै गस किचेन भऽ जाई छै।
हा
हम और
और अहाँ सभके खेनाई पिनाई भऽ गेल
एखन नहि भेलैएा एखन ठइम छै। ईहा सोहारी तरकारी।
आ।
से होई छै आब तऽ आमो महग भऽ गेलय आमो आ
हा आब तऽ आम के आम के अथी तऽ जाय ये आम तऽ समय जाए रहल छै
हा तऽ ओहो आब महगे भेल जाय छै
ह महगे भेलरल छै ओर दिनमे कि सभ भेल छलै हे
ओर दिनमे भोजन उएह दाइल भात आलू के सना। अचार। आम कऽ अचार
आम के अचार
ह
कतहु कतहु तऽ एहन अथि पानि होई छै कि
वे छै के
ह तऽ आयल छले काल्ले आयल छलथि हे लोकसभ आयल छलथि हे
अच्छा।
ह हमर मामी छलथि हे फेर ओ। हम मम्मी के पीसिया छलखिन हे आर हुनका दुनू बच्चा छलनि हे सेह सभ आयल छी मामी छलथि तऽ ओहो ओतऽ कनि जल्दी चलि एलकिन हुनका अपन घर पर जेयबा कऽ चलै न
अच्छा ओ घरे पर रहै छथिन
ह ओ घरे पर रहै
ह।
ह
तहन कतहु घुमनाई फिरनाई एखन होई छै कि नहि
नहि एखन तऽ कतौ नहि होई छै आ अखन तऽ ह तऽ पहिने हो छै। कतहु कतहु तऽ एते देखबै छी कि आओरो ओर पान ततेक होई छै ततेक होई छै कि बारे आबि गेलै आ एतय होई छै कही रातिमे खाली मेघ अथी होत चमकत आ। आ भोरमे कनिक भऽ जायत तकर बाद पूरा दिन ओनहि अन्धेरा जेना कयने रहत समय।
सएह केयने छै ओ लऽ खाली आ उमस भऽ गेल छै
पाइनो होई छै तऽ ठंडा नहि लागै छै
ह गुमसेने रहै छै ओहि दुआरे हँ सह छै हाल रौदो होई छै तऽ बड़
रोद हे तऽ एते कड़ा हो जायत कऽ मोन हेत तऽ पानि नहि होय
तखन ई छै ज पानि होइत छै तऽ कनि खेती बाड़ीके लेलऽ नीक भेलैएा आब अखन धन रोपनी भऽ रहल छै तहन आओर जे आओर जे सब फसल होइ छै
आकै जगने धान रो या किछो भ जेतै तकर बाद ततेक हुव लगतेै कि बहबये लगतै सबटा
हँ खराबे कऽ देतै तकर बाद
ओतबे जरूरी रहै छै ने जतबे चाही ओकराबके ओइसँ बेसी तऽ नय
हँ लेकिन ओहो नै हेतै तऽ नहिए हेतै आ नै तो हेतै तऽ तहन सेहो खराबी कऽ जेतै आ नै हेतै तऽ त उ जड़तै गाछ सब धानके रो ओकरा
लगै छियै
ओकरा पैनो चाहीये आ बड पैन भऽ जेतै तऽ सेहो खराब
हां
सह होय छैय
हँ आओर
तकर बाद ओकर बाद तऽ आब फेर पाबैन तिहार के समय एल जाय छैय
हँ आब तऽ पाबैन तिहार शुरुए हेतै
हँ हँ
हँ पाबैन तिहार अथि होय छैय
हूँ तऽ दुर्गा पूजा आय दुर्गा पूजामे घुमनाई- फिरनाइ होय छै कि नेैय
हँ दुर्गा पूजा मे होय छै घुमनाय आ या तऽ अष्टमी -तष्टमी क गेलौ नै तऽ जतरा दिन क जाय छीयै घुमैय लय एते ए एते बनै छथिन बहुत ठम तऽ जाइ छियै दू तीन- दू जगह तीन जगह जैल- चैले जाय छियै
अच्छा
हँ आओर आहाँ सबके
हमरो सब वएल सप्तमी अष्टमीम भेल तऽ भेल गेल आ नय तऽ पूजे पाठमे समय बीत जाइय छैय
हँ हँ
आठे ताठ मे तऽ नै जा सकलौ तऽ तहन उएह जतरा दिन हँ दसम केलौ भगवती के ओहिमे कतऔ कतऔ अपन घुम लेलौ
हँ आओर अहाँ स आओर अहाँ स कतय -कतय गेल छी घुमय लए
कथी मे दसमी मे
हँ दसमीयो मे ओनाहियो कतौ- कतौ कोनो अथी पर अस्थान पर कोनो आ तीर्थ अस्थान सब पर
तीर्थ अस्थान मे तऽ वएह एक -दू बेर गेल छी बाबाधाम
हूँ
घर बाबाधाम जे छैन बाबा बैद्यनाथ के दर्शन केलौ छे हँ दू बेर नै दु- तीन -तीन तीन बेर गेलौ हँ
हँ
तीन बेर गेल छै तकर बाद से नैय एखन मौके नैय लागलए बाबा के डोरी इच्छा नैय भेलैन हाँ बाबाके डोरी लागत तहन
तऽ अथियो शुरू होय छैय
हँ ऋषिकेश गेल छी हँ ओहो हेतै आब सोलर हँ इएह सोलह तारीक क यात्रा शुरू हेतनि
तऽ ओय मे की होय छैय ओ यात्रा मे
ओय यात्रा मे उएह होय छैय भगवान जगरन्नाथके ओय दीन स -से रथ सजाएल जैइ छैन हुन रा रथपर बैसा कऽ रथपर पुरा जे हुनकर छनि जगह नै ओस यहए एहि समय मे होइ छनि ओ
तऽ ओ कतऽ कतऽ मतलब घूमै छथिन हूनका ल जायलजाय छैन
आ ओहीठाम लैए पूरिये मे ओहिठाम हुनकर पूरा शहर जे छै से सबमे घुमाएल जाइ छनि
हँ तखन तऽ नीक छै पूरा मतलब देख
सब दर्शन हँ ओइमे ओइमे बड्ड भीड़ होइ छै कारण बड बाहरो सबसँ लोक जाइ छै ओइमे
देखै लए हँ दे आओर अथी बहुत नीक होइ छै ओ रथ यात्रा सब साल होइ छाय
ओ सब साल होइ छै
अ तऽ कते दिन होइ छै ई रथ यात्रा
ई होइ छै शायद आब पन्द्रह दिनके होइ छै कि कतेक दिन आब से ठीक स नै बुझल यै
मतलब ओते दिन घूमै छथिन सब दिन निकल निकल कऽ घूमएल जाइ छैन
हँ
अ मतलब किछु एक दिन ओतय गेलथि तऽ एक दिन ओतऽ गेलथि
हँ आ कोनो मन्दिर छनि जिनका ऊ आब भ हम राधाके किशोरी के किनको मन्दिर छनि तऽतऽ लऽ गेल जाइ छनि
अ
ठाम तऽ हुनका संगे तीन गोटे ओ तीन गोटे रहै छथिन भगवान बीच मे भगवान जगन्नाथ एक साइड सुभद्रा रहै छथिन एक एक कातमे बलराम रहै छथिन
हऽ तीनू कऽ घुमैल जाय छनि ओतऽ पूरा अथी में लऽ लेक जाय छन
हूँ घुमैयवला तऽ जगह छैहे पूरी
हँ
पुरा समुद्र छै
ओ तऽ ओ रथ यात्रा में मतलब की कहै छै ओइमे सभ अपन जाइ छै पीछा पीछा मतलब बहुत भीड़ रहै छै लऽ जायमे
बड भीड़ रहै छै लाखो आदमी रहै छै
ओ देखै लए तऽ देख देखै दुआरे
हँ
हँ
देखैयो लए और रथ यात्रा में शामिल भेल गेल छी लेकिन एक बेर गेल छी लेकिन ओ रथ यात्राके समयमे नै गेल छी ओइ स पहिले यै गेल रही
हं
तै में पाँच सात दिन रहल छी
मतलब जेवो करत लोक तऽ कोनो अथी नै
घुमै फिरय वला जगह छै ओहिठामसँ लोक की कहै छै चैल गेल भुवनेश्वर
हँ
भुवनेश्वरमे ओतय स पूरी स बस जाइ छै सरकारी बस
हँ
ओइमें अहाँ कऽ भैर दिन ओ रहै छै घुमबैक ओ जेकरा भैर दिनमे तीन ठाम चाइर ठाम जगह घूमबै छै एकटा कोर्णाक जगह छै तऽ सूर्य मन्दिर छै सूर्य मन्दिर छै हँ
आ ई ई सब की कहे छै काठमांडू ई सब कोन जगह भेले
काठमाण्डू तऽ नेपाल में भऽ गेलै
ओ मन्दिर ओतौ कोनो मंदिर छै
हँ ओतौ छन महादेव केँ मन्दिर छैन ओहो बहुत विश्ववि विख्यात मन्दिर छै
औरो कोनो मन्दिर छै
महादेव केँ छनि और एकटा भगवतियओे छैन
कोनो भगवती
ओ तऽ कोन भगवती छथिन से एखन ध्यान में नै अछि
तऽ ने नेपालो एकटा घूमे कऽ जगह छै
नेपालोमे बहुत घूमय कऽ जगह छै काठमाण्डू पूरा ओ सब ऊपरे पहाड़ेपर छै
हँ एतय तऽ तयौ लोक एत ओतऽ से जेते तऽ कते मतलब लागै छै अथी वक्त समय
ओ वक्त तऽ अथी समय तऽ काठमाण्डू जायमे तऽ एक एक दिन लगैत हेतै
एक दिन लागि जाइ छै आ मतलब उएह तऽ ट्रेन बस से जाउ तऽ हँ ट्रेन बस से जाओ तऽ
हँ आ नहि हब हँ आ जँ हवाइ जहाजसँ जेतै तऽ तहन वएह एक दू घण्टा
आ नै अपन गाड़ी रहे तऽ
तैयो एक दिन लागियए जाइ छै